हेलो
हेलो हेलो
बोलै छियै अहाँके समस्या सभ नीक छै
अहाँके तऽ समाचार सब यहाँके तऽ समाचार नीक छी अहाँके बताबै छी ने सब नीक छिय
हँ सभ नीक छै
आवाज न सूनाई दिबै छियै का
न सुनाइ दियै छै आब ठीक सुनाइ दै छै
पता नहि क्या हो जाइ छै कभी कभी हॅं सुनाइ दै छै बजै छै
की कहै छैै अहाँके आम तऽ सोकें उठलिहन मोबाइल चलै छै
यहाँ भी इे करै छी स मोबाइल देखै छी तऽ सोच छी अहाँके बात कर लै छी थोड़ा आओर कहै छै न कि
बोलै छी
वहाँ मौसम कैसन छिय
हँ मौसम काफी नीक छै अहाँके
बरा नीक छियै हँ बारिश होइ छइ छै कि बाड़ी पैसइ छै की
हँ अ छी
हँ बड़ा बर अहाँ अहाँ भी बारिश आइ छी बड़ा नीक लागै छै बारिश होइ छै तऽ लेकिन घरमे रहै छी तभी बाहर निकल कऽ देखै छी तऽ बड़ा खराब लागै छै
हू
आओ किछ बताउ छी ने
खाना उना खा ली छै अहाँके
यहाँके तो खाना उनाा खा लेलै छी खाना उना बनाबै अबै छै अहाँके
हँ आबै छी
की की बनाय आबै छै
खानामे हम सबचीज बना लै छी
ह मतलब
मतलब कि खानामे हम हर चीज बना लै छी चावल दाल सब्जी
हम त बना लिय हम भी बना लेब छी सारा चीज दाल सब्जी चावल म चिकन नॉनवेज ई जन मासाहारी छी ने ओ सब बना लेबे छी शाकाहारियो बना लेबे छी अच्छा से ओ बचाबै छी ने न्यूज उज पढ़ै छी कि नहि अखबार उखबार
हँ पढै छी
अखबारमे अच्छा आजकल अच्छा लागै छै अखबार पड़ल
हँ आजके अखबार तऽ हम पढ़बे नहि करै छी
हँ सब लोग फोने मे अहाँके इहाँ के भी न पढ़ै छी क्यकि सभलोग फोन मे जाइ छी न इसीलिए आजकल कोन न्यूज पढ़ै छी सभके हाथ मे फोन छियै फोन मे देख लेबै छी कुछ भी सही कहै छी कि नहि कहै छी
हँ
अहाँके बताबै छी ने अहाँके भी ऐसे ही होइ छै
हँ आ सभ मौ सभ न्यूज देख लै छै मोबाइलेमे तऽ
उहे तऽ सबलोग इएह देख लेबै छी तऽ कहाँ को कोनो कोनोसँ बतिया न्यूज पढ़यके टाइम मिलै छै पहिले ओसभ रहै छै ने
हँ चेक करै छी अहाँके
आहां तऽ घुममे चाह छी चलै छी कि घुमै
छी
आबै छै ने वाटर पार्क घूमे छै मोतिहारी मे और गाँधी मैदान और दू चारि गो पार्क है ने ओ अहाँके नाम तऽ पता होगा हि लेकिन यहाँ के नाम पता नहि छै त नीक नीक पार्क हँ हँ हँ चारका पार्क चलई छी बहुत बहुत नीक जग नीक जगह रहै छी न
हँ चलै छी अहाँके चलबै तऽ हम भी चलबय
हँ हँ चलै छी की की खाय छी आज
खालीए चावल दाल सब्जी खेलीए अहाँके की खालीए या
अहाँके तऽ खैनी य के सोबिन के सब्जी आलू ओर स ए चावल खइ छी आ चारू उसके साथ खाइ छी
चलि काफी नीक खाना खले छी अहाँके
इयांक त बड़ा नीक नीक खाना खाय छी अहाँके उ तो भी नीक खााय छी सुनय मे आबै छी कि अहाँके आम के बागवानी छै
हँ छियै आम के बागवानी यहाँ के छियै
हुँ अहाँके भी छियै ने इहाँ के भी छियै कौन कौनसा आम होइ छै
आम होइ छै डालमा भीजुख ओर मालदेव यही सब होइ छी
हमारे इधर भी य होइ छै दालमा मालदेव कोलपत आम या करैला वाला आम करैला वाला आम खाए है आम छै
हँ खाय छै
नया उगा है वेराइटी अब बकरा ईद कैसन कैसा गाय छिय
बकरी ठीक अइछ की
ओसभ छोड़ै छी चलै छी कही घूमे हेलो फैमिली के साथ
हँ चलै छी
कहाँ चलै छी बोलइ छी न
हँ आ जहाँ सोचै छै कि दिल्ली घूमे जाइ छी आ नेपाल घूमे जाइ छी फैमिली के साथ
नेपाल मे त बड़ा बड़ा नेपाल मे सुनै छी कि बड़ा बड़ा पहाड़ होइ छै सही बात छै के?
हँ
और डेली मे फेमस कोन सा जगह छियै यहां के तऽ पता भी नहि छ।
तोरा बताबै छिय ने।
दिल्ली मे लाल किला घुमेै छिय। और यह सब घूमे छी लाल किला और बहुत जगह घुमे छी जे न
केसरिये घूमै छियै केसरी की घूममे गेल छियै।
ह हँ गेल छी।
बड़ा नीक एक जगह छैय बहु कोन गला च छै और की बोलै छि ने अरे र हँ अहाँ हम भी गेल छी बहुत नीक नीक वहाँ तो दू बेर हम गेल छियै। बड़ा नीक जगह लागै छै
हाँ
आओर की बोलै छी ने अरिरा जे गेल छी अहाँके
हँ गेल छी
अहाँ कदन सुननेमे आबै छी बड़ा बड़ा बढ़िआँ बढ़िआं मेला लागै छै
हँ बढ़िए मेल तऽ लागै छै। बहुत बढ़ियां मे लागल छै
ओ कन सुनै छियै जे पूरा साल रहै छैय मने पूरा टाइम रहै छैय।
हँ पूरा साले रहै छैय पूरा तीन सए पैंसठि दिन
अहाँके बोलै छी ने की बोलै छी हय बोलबम बोलै छी ओ जाइ छी क अहाँके
हँ नहि हम नहि जाइ छी
नहि जाइ छी इ साल जाइ छी कि नहि जाइ छियै
इ साल भी नहि जाइ छी हम नहि जाइ छी
अच्छा मन नहि करै छै ने
हँ
इहाँ से स्ते
अहाँभी जाइ ग
क जी जाइ छी कि न जाइ छी इ सोचै छी बीचेमे अटक जाइ छी न
हुं
चलै छी आओर त अछि न खे आम उम खाइ छी अहाँके हेलो हेलो हेलो